हेलो हँ भैया गोर लागै छी।
खुश रह कही की भेलो?
किछो नहि आरर भ गेलै से
हाँआँ
आओर चाय नासता भऽ गेल अहाँसभके
हँ हमर तऽ भऽ गेलै अहाँके के भऽ गेल
ह सक होल
ओ आहाँक अहाँ ककर वाइ फाई कनेक्ट केने छियै बार बार कटैया
इसकुल
इसकुल तऽ आइ छुट्टी छै ने इसकुल तऽ आइ छु छै ने
हैलो हेलो हेलो हेलो